हा, जय झूलेलाल भाभी।
हा, जय झूलेलाल वर्षा। ॿियो कहिड़ो हाल?
बढ़िया-बढ़िया, त्हांजो कहिड़ो हाल आहे?
बढ़िया मज़े में, ॿियो थी वईयं वांदी रोटी वोटी मां?
हा, रोटी वोटीअ में वांदी थी वियमि।
छा ठाहियो हुय अॼ?
अॼु पकोड़ो फुल्को ठाहियो हुयो।
अच्छा, हा, हा, हा
बढिया बाहर हा सना पकोड़ा बसर वारा बढिया बारिश हुई न। त मां चयो पकोड़ो फुल्को ठाहियां।
हा -हा सुठो आ न पाण़, वण़ंदा आहिनि पकोड़ा त।
हा, मम्मी-पापा ईते ई हुया।
हा, वॾनं खे त वण़न ता न पकोड़ा। त पकोड़नं सां पो भाॼी न कंदी ऐंई, पो कुछ बि।
न, हो दाल पई हुई भाभी, कल्ह हु थोड़ी दाल बची वेई हुई कटोरो पयो त हुनजो फुल्को पचायो, अट्टो ॻोए करे। मुंहिंजी मायरा खे हो वणंदा तस, दाल जो फुल्को चवंदी आ पचाए, हूंअं दाल खाए न। त ईअं दाल जो अट्टो ॻोए करे, हा पो हुन में सुखीयूं कसुरी मेथी, धाण़ा, मिर्च विझी करे सभु अट्टो ॻोयां, वरी हुनजां फुल्का पचाया, पकोड़ो फुलको कयो।
अच्छा-अच्छा। हा, सही आ न ॿियो छा? मिड़ईं रोटी खाय़ण़ी ॿियो छा? ॿियो बर्थडे थी वियो हिन जो? कल्ह जनम ॾींह सुठे सां। हा, केक-वेक कटियो हई?
हा, केक कटो। मां चवांती मुंहिंजी इटली अ जो हेॾो बेटर उथयो हेॾो खमीर उथयो, की मां हुनजां सुबुह अप्पे ठाया। कल्ह रात त जो इटली ठायूं, सुबुह जो अप्पे ठाया, अऊं मंझंन जो मां डोसा ठाया।
अच्छा, मतलब हेॾो बेटर थी वयो हुई छा ज्यादा?
हा, मां थोड़ो पिसायो बि वधीक हुयो न। छोकी मुंहिंजे ॿारनि खे डोसा-वोसा वणंदा आहिनि, त मां चयो हलु डोसा बि ठाहे ॾियांनि।
हा-हा, सही ॻाल्हि आ न, त सांबर बि हुवईं बची हूंदी न, चटणी थी वई।
बची हुई, चटनी हुई, त मां ॿारनि खे वणंदसि। स्कूल मां आया इन, मम्मी डोसा ठाहे ॾे, सुबुह अप्पे ठाहे ॾिना मान।
अच्छा, हो मतलब सभु हुनजो ई थी वियो खाली
हा, सभु कार्यक्रम ख़तम अॼु। वरी ख़तम, ख़तम। कल्ह इटली चार सांचा कया।
अच्छा, चाऱ ई ख़तम थी विया?
हा, इटली सां--इटली सांबर कयो, पानी पूरी कयो, मशरूम जी सब्जी कई।
हा-हा-हा। सही ॻाल्हि आ, पेट भरिजी तो वञे थोड़ो थोड़ो खा त, त मम्मी अञा हिते ई रहियल आ?
हा मम्मी वेंदी अञा, कल्ह मम्मी जा गुरू ता अचनि न। स्वामी टेऊराम जा पंचम पाठशाही जी। साक्षात आहिनि न, जीअं असांजा शईपात साईं जी आहिनि न गुरू महाराज, हीअं मम्मी अ जा बि गुरु आहिनि। त हू अचऩ ता कल्ह। हा-हा-हा-हा जय पूरवारा, ओंंरेंज चोला, त हो अचेन ता हितेे जेण़ी पट का दरबार आ हुते ईंदा आहिनि नागपुर में, त दर त कल्ह सुबुह सतें खां नवें ताईं प्रोग--दर्शन ॾींदा।
अच्छा, त
तंग कंदा आहिनि? हाँ, सुबुह जो मां मुंहिंजो ॿार हली वेंदा ॿार, स्कूल मोकिले करे पो असां सभु ॼण़ा हली वेंदा हे कार में वठी हलंदा।
अच्छा-अच्छा, हल सुठी ॻाल्हि आ न पाण़ मथो़ टेके अचे जेंईं न सुठे सां। मुंहिंजो त दर्शन कयल आ हुन गुरु जा।
हा।
मां त जयपुर बि थी आईयां न इन्हनि जी दरबार में मां थी आई यां मां ॿ टे दफ़ा।
दरबार त ॾाढी बढ़िया त मा ई न
हा, न मां त थी आई यां, टे दफ़ा थी आई यां। हिननि खे बि वठी वइयम हिकु हिकु दफ़ो जयपुर वई हुयमि जॾहिं असां हनीमून ते घुमणु वियासीं, तॾहिं बि मां हिननि खे वठी वठी वई हुयम हुत्ते।
हा चवंदा आहिन दरबार ॾाढी सुठी आ, अंउ मुंहिंजे सससौरे जो नालो हुतांउं जो वठियलु आ।
हा हा, ना ना दर्शन करे अचजंई, ॾाढो मज़ो ईंदई।
हा हिकु बार चयो मम्मी खे मूंखे जयपुर वठी हलजां, मम्मी चए पई, हा।
हा न जयपुर में त ॾाढो सुठो आ, मुंहिंजी त भेनरूं बि रहंदियूं आहिन न सोटियूं ॿ। जयपुर में ई रहंदियसि आहिन, हा ॿई जयपुर में हिकु केदार नगर में आ जयपुर में, हिकु ॿिए हंधि आ, अलाए काथे आ पतो न आहे। ॿ सौटियूं उते ई आहिन, चवंदी आन इलाही अच अचु, पर स्पेशली कंहिंजे घर वञण थी न सघंदो आहे न।
न न हिकु जंहिंजो ब भाभी तहां हिक जो नंबर ॾिनो हो बि अॼु ॻल्हाए थो चए प्यो जयपुर में रहंदा आहियूं त् त उहो अलाए कहिड़ी हुई, तहांजी भे हे हुई की ॿी हुई!
अच्छा, अलाए मुंजी ॾेराणी जी भेंण न हुजे!
अलाए केर हुई, हाणे वरी ॿी शै ॻाल्हयो त चए पई मां जयपुर में रहंदी आहियां, मांआनंद
अच्छा अच्छा, हल ठीकु आ।
हा मां मूंख पुच्छे पई, कहिड़े गुरू खे मां बि चयो आनंदपुर, चॾी प्रेमी मिलन प्रेमी के, मां
ह सही ॻाल्हि आ, न हा, न न ईअं थो न ग्रुप मां बि जीअं कढी करे पो ॻाल्हाए वठिजे न कंहिंस सां बि।
हा, अॼु कढियो ॿ ट्रिन ॼणनि जो नंबर त कोई खणे ई न पियो।
न अॼु न एप न हुनजो सपोर्ट न पई करे, अॼु ॻाल्हाइणु कंहिंजो थी न पियो सघे ठीकु सां।
अच्छा!
हा, ॿियो जीयाजी अची विया दुकानु तां?
हा इहे अची विया, साढे सतें अठे अची वेंदा आहिन।
अच्छा अच्छा त रोटी वोटी खाई वरतनि सभी हांणे?
सभिन रोटी खाई वरति बस हाणे बांरन जा बैग ठाहींदम, पो सुम्हारे छॾींदीमानि ॿारनि सुबुह साढे पंजें मां बि उथी वेंदी आयां।
ऐं ॿारनि खे घणे वॼे उथारिंदी आंईं, अच्छा अच्छा। हा मुंहिंजो त छैं, मुंहिंजो त सवा छैं निकिरी वेंदो आ। मां त चार वजे उथणंदी आहयां, चार साढे चार। ईअं उथंदी आंयां। मां पाठ वाठ कंदी आहियां न, ह न न पो पाठ वाठ कंदी आहियां न पहिरीं अधु मुनो घंटो त मूंखे हुन में लॻी वेंदो आ, हा हा हा हा सनानु करे पाठ करे पो मां किचन में घुसंदी आं। कॾहिं कॾहिं यार डिस्टर्बंस थी वेंदो हाणे। ॿ ॿ टे ॾींहं इअं थिया आहिन। की ड ई नथीुरे तकावट बि थी। थी वञे न। देरि सां सुम्हहि त पोइ पुजंदो न आहे न उथण।
न सुबह निंद्र ही नथी खोले भाई।
न अॼु बि मम्मी पंजे बजे आवाज़ु लॻाई हुई प्राची स्कूल में वेंदो न जयूं - - मां चयो हा मां छटकीअ सां बिल्कुलु उथियम मां - - भई देरि थी वई मूंखे स्कूल में मोकिलणो आ हिन खे। पर आलू जो पराठो चयोईं त झटि उहो ठही वेंदो आलू जो पराठो त टाइम लॻंदो न आ।
ह न - -
हिक हिक पासे चांहि रखी हिकु पासे अटो ॻोए करे पराटो पचाए ॾिनोमांस।
हा आलू भाभी रात जोई बॉइल कयो?
हा हा, आलूं त पहिरीं ई बॉयल कयल हूंदा आहिन, हिक बर्तन में रखी छॾी छुके वेल - - पूड़ी खाईंदा आहिन। कॾहिं आलू जो पराठो खाईंदा आहिन तंहिं महिल कीअं वारियूं बारिजन। मां बॉइल करे ट - -
पयो ई हूंदो आहे अधु ॿ पिया ई हूंदा आहिन म पिया हुजन भई आलू ख़राब थोरी थींदा आहिन।
न आऊं ॿार कॾहिं सेंंडविच था खाइन, कॾहिं पराठो था खाइन, कॾहिं भेलपूरी था खाइन।
त मां चारि आलू रखंदी आहियां।
हा।
सुभाणे हुते बि वञणो आ न मूंखे श्वेता जे घर।
अच्छा कल्ह वेंदाव
हा हा ॿारहो आ न सुभाणे हुते।
अच्छा, अॼु हुयो भाभी।
न अॼु हुयो, पर अॼु न पंचर लॻी वियन। त मना कयन चयन सुभाणे अलाए ही त हुनॼ में गुजारे वेंदो आ न जॾहिं जहैं महिल त हुन महिल पंज। क्यूं चवंदा आहिन, पंचक कुछ हूंदो आहे टाइम। अगर हू पइजी वियो न त हुनजी वरी पूजा थींदी आ।
अच्छा!
हा, अगरि न कराईंदव न पूजा, त हुन सां गॾु पंज ॼणा पोइ ॿिया बि वेंदा।
अरे बाप रे!
हा, ईअं थींदो आहे, पंचक मतलब चवंदा आहिन। त पंचक आहे त हुनजी पूजा थींदी आ। त हीय श्वेता अलाए अॼु पई चए की अॼु पंचक पया हलन अलाए कीअं हिसाब सां थी च पई चए। मूंखे बि समुझ में न आयो, त चेईं भाभी सुभाणे ॿारहो। त परीहं वारो त मां कल्ह ॻाल्हायो मांस।
त कीअं कंदा कीअं कंदा ॿारहो काथे कंदा भाभी?
ॿारहो त हितेइ घर में ई चई कंदासीं, चई असां हूअ न कंदा आहियूं हवन- हवन न कराईंदासीं। जीअं हूअं ॿारहो थींदो आह त हवन-हवन थींदो आह न, ब्राह्मण खे खहाराएबी आह। रोटी, त ही कुछ बि न कंदा, छोकिह राधास्वामी आहिन न।
राधास्वामी।
हा, न कुछ न कंदा हे बसि जेको ब्राह्मण खे पंज महीना ॾिबो आहे न। अन्न पाणी, हा उहे सभु ॾेई छॾंदा पंज महीननि जो। हा, पंज महीिननि जो इकठ्ठो ॾेई छॾंदा।
अच्छा इकठ्ठो ॾेई छॾंदा, अच्छा-अच्छा।
हा त उओइ श्वेता ॿुधायो, मां श्वेता खे कल्ह ईअंई फोन कई मां चयो सत्संग जो चयो हुअईं हुन। टयोॾी सत्संग हुयस हिन वट। त मुखे फ़ोन कई हुईं त मां चयोमांस मां ईंदीमहि सत्संग में। त वरी बारिश ॾाढी पहजी वहि, मां तैयार थी करे वेईी रहियम आऊं बारिश बंद हि न थिए कलाक पूरो बारिश थी, त मां श्वेता खे कल फोन कई मांस मां ॿुधाए त छॾियांस। कि बारिश पहिजी वई मां इन करे न अची सॻयुम।
हा
त ॿुधाईं चयोमांस सुभाणे ईंदीमई, श्वेता त चईं न भाभी सुभाणे न आहे ॿारहो परीहं आहे। हा त सुठो थयो त मां तोसां ॻाल्हायो मई, त मुखे पतो त पयो न त-त मां सुभाणे बि टपकी पवांंहां।
हा
वरी परे बि आ न श्वेता जो घर ॾाढो
अच्छा दूर थव तव्हांजे घराऊं?
ॾाढो! हिक घंटे जो रस्तो आ।
अच्छा! तव्हां कैमप में रहंदा हूंदव न भाभी?
कैमप में रहंदी आहियां, हिन जो घर नई बस्ती में सिटी में। ॾाढो मां ख़बर थई जॾहि जॾहिं हिनजी मम्मी गुज़ारे वई न, जंहिं ॾींह असां वियासीं सर ते मां स्कूटी ते वयी हम पतो तई हलाए करे, त मां ॾाढो थक थकजी पई हुयम छो की हिन जे घर जे पासे में न ऑटो न मिलंदो आहे।
अच्छा
ॿाहर वञी करे पो ऑटो मिलंदो आहे त मां चयो वरी कोई हूंदो न त मां कीअं वेंदम ॿाहर ताईं
हा
त मां हिन करे स्कूटी खणी वयम, त मां हलाए करे न स्कूटी ॾाढो थकजी पई हुम उन्हें ॾींह। त मां चयो हाणे मां स्कूटी त दूर आ ॾाढी मुंजे हथन में ई सूर थी पियो। त मां चओ हाणे मां हा-हा-हा पुल सां ई त वयम मां बि लही करे
हिनन जी बुआ रहंदी आ न कैंप में ई
अच्छा, हा-हा
हा हिनन जी सॻी बुआ आहे हुते। त हू बुआ त हिनन जी गुजारे वई आहे त हुन मुड़स आहिन त हुनन जे दादा चवंदा आहिन त हे हुननि जे घर हलंदा आहिन हर साल, हाणे बि मां हुनन जे घरु वेई हुअम।
अच्छा हाणे इन
जी, हा-हा आयम त हिनन सुबुह जो पंजे साढी पंजे मां लथम श्वेता दीदी वट पो चांय पाणी पीती त हिनन चयो मिली अचूं दादा खां पो वरी पगड़ियन खां पो कंहिंजे घर वञबो न आहे। त हिन हे वञन पिया गाॾी खणी त हे मुखे चवन पया हल-हल-हल मां चयो न सुठो नथो लॻे। भई आया आहियूं त अलाए ख़राब लॻे त वरी शवेटा दी चईं हली वञ चवई थो एॾो त। पो वयम कैब में पुल में पो सॼी पुल चढ़ी आयिम मुखे छा ख़बर तव्हांजो घर हुते ई आ। मुखे ख़बर हुजे हा त उते ई पंज मिंट तव्हां वट
हा तूं फ़ोन करे वठी आ न मुखे फ़ोन त करीं हा।
मुखे ध्यान ई न हो कि भाई भाभी जो घर हेठ आ, ह हाणे मां छु छुटिन में ईंदम न कटनीअ मां वेंदम त ज़रूर ईंदम।
इते ई रहजईं पाण श्वेता जे घर न रुकजईं।
हा सही ॻाल्ह आ, मां ईंदी ईंअ आहियां पो भाभी हिते जीअं रात जो अठ बजे निकरां मां हा जी न मुंजी ॾहें बजे ट्रेन हूंदी आ हितऊं निकरां सुबुह जो पंजे बजे मां कटनी पहुचां वरी कटनीअ में सॼो ॾींह रहां श्वेता दीदी वट। मंझंन खावां, सुबूह नेरन खावां वरी असां शाम जो कॾहिं खणी करे रोटी निकरी वेंदा आहियूं सते बजे असांजी ट्रेन हूंदीअ आ ॿारहें बजे बंद
हा-हा-हा सही ॻाल्ह आ न हुन में वेंदा हूंदव न तव्हां ग़रीब रथ में?
हा ग़रीब रथ में।
हा उहो ई सही ॻाल्ह आ, उहा त शाम जो हूंदी आ न सते वॼे
हा
न-न त हाणे अच जांइ न हिक दफ़ो त अचजांइ हिक ॾींहं जो टाइम खणी करे अचजांइ।
हा मां ईंदम। भाई हिनजी सस बि ॾाढो चवंदी हुई भाई मुखे कॾहिं न चवंदी की मतलब हअं चवंदी हुई मांस में न सोचंदी कर भेण जे घर आई आहियां तुंजो रस्तो आ त तूं त ईंदी न बेटा। हीअं चवंदीई पिछले स हिन साल वयम न पिछले साल मुखे वॻो ॾिनई। पंज सौ खर्ची ॾिनई शइ अलग ॾिनई अ मां खणी वेंदी आहियां त गुस हा मां खणी वेंदी हुअम त गुसो कंदी हुई जें तूं नंढी भेण तूं छाजे लाइ खणी ईंदी आहीं?
अच्छा न-न फिर त मां ई वई हुयम न जॾहिं, तॾहिं मां बि खणी वई हुयम न त मुखे बि सभ शइ मोटाए करे ॾिनी हुई चङी।
हा न भाई सुठे सां, ॾे वठ त ॾाढे सुठे सां कंदी हुई।
हा न रखंदी न हुई कंहिंजो बि।
न कंहिंजो न रखंदी हुई
हा जेको ॾींदो हुनखे वापस करे छॾंदी।
भई माण्हुन जो अॼकल्ह कोई भरोसो ई न आहे भॻवान कीअं कंहिंजी हयाती आहे ख़बर ई ना आहे।
हा न-न चवंदा आहिन न यार अहिड़न माण्हुन जी बि ज़रूरत भॻवान खे बि आहे।
भॻवान के बि आहे
हा पर स सुवभाव ॾाढो सुठो हुयस हुनजी सस जो ॾाढो सुठो हुयस हा
हो ई कम थो अचे न भाभी, सवभाव ओ मेन नालो, हा की माण्हू व्यवहार इंसान खे
ॾिस अॼ केॾी भीड़ हुयस ज गुज़ारे वई। केॾी भीड़ई। पग्रिन में। मां त कै में बि, हेड़ी भीड़ न डिठी आ अज ताईं
मां त पहिरीं बार पगड़न ते आई आहियां मां किथे - के कोई बि गुज़ारे वेंदो आ त मुंजी भाभी या मम्मी वेंदी आ, हे मां हिनन खे चवां पई मां कटनी हलां थी लेकिन हे पगड़ियूं थींदी छा हिन मां त पहिरियों दफ़ो थी वञा। हा मां बांदा में बि कॾहिं कैंजी न ॾिठी भाभी कुआरे, में कुआरे में त असां नंढा हूंदा सी त असां वेंदासीं न हित्ते भी मा शादी करे आयी आया, ॿ- ट्रे दफा थी आ ग़मी, जैंजी भी थी हूंदी, मुंजी सस अ वेंदी आ सहुरो या मुंजी वॾी डेरानी ॾेर मां त कॾहिं न वई आहियां, तॾहिं मां हिनन खे चवां पई, मां कट नी वञा थी त मां पहिरियों दफ़ा कंहिंजी पगड़ियुन में थी वञा त माखे अलाए छा थो थिए। अलाए कीअं थींदियूं आहिन, छा थींदो, छा करिणो पवंदो, आ कुछ ख़बर ई ना आ
डियो मां त इलााईी माण्हुन जी ॾिठी आ मुंजा त चाचा चाचियूं सभु गुज़ारे वया आहिन। मां त अलाही माण्हुन जी ॾिठि आ।